हेलो
कहियो अपने भऽ गेलै खेनाय पिनाय बैन गेलै।
नै बौआ सुतल ए या बैंगन भुजिया बनेलहुँ हें। आब सब्जी चढ़ेब।
तहन तऽ सब्जी नै बनने छलिया की
नै बौआ जागल छलै नऽ।
हाँ कोनऽला
बौआ हाँ कानऽ लगै छै त ओकरा सुतेलिया खुआ कऽ तहन आबैए बनाऽ
चलु बइन जाएत जात एतत
हाँ जाबेत तऽ आदमी।
ह अऽ हम तऽ अखन रस्तेमे छी समान फोन लेबऽ लगलै एम्हर पैन पड़ऽ लगलै तऽ रुक गेलियै।
हऽ
तैय दुआरे लेट भऽ गेलै आब कमरा पर जेबै दस मिनट लगतै पहुँचेमे तात हम कहलियै रास्ता मे जाइत-जाइत बाते कलि एक बेर एक काॅल तऽ भऽ जैत
हऽ से तऽ
हऽ अहाँ कऽ लेब नै तऽ हमरो पुइर जेतै तऽ फेर अहाँके ताकऽ पड़त आदमी
आदमी हमरा तऽ नै भेटत तैय दुआरे तऽ देखै छियै हमरा एखन तक नै भेलै हमरा सने जे जे केलकै सबके पूरा भऽ गेले
हऽ
चलू एकबेर हम फोन और करब बीस मिनटके बाद तयौ कतै बजे तक सुइत रहै छियै
हम सुतै छिय अहाँके साढ़े एगार बारह बाज जाय छै राइत किये बर्तन तर्तन सब सबटा धोक कऽ सुतै छियै खेनाइये खाइ छिय दस साढ़े दस मे
बौआ सुतल रहै यै एते काल तक
नै तऽ ओ रहय छथिन तऽ पकेड़ लै छथिन नऽ
रहै छैन हुनका लग
हँ रहि जाइ छै बौआ
चलू तहन गाँवमे जैत आब परेशान करत कियकि अरनिया मे बौआ बोहिनके छलै तऽ एक हथू बना देने छलै तऽ ककरो कोरा नहि जाए छलै गाँवमे
नै ई तऽ जकरो नहि चिन्है छै तकरो कोरा चलि जाए छै
सब के लग में अगल बगल मे लोक सब अय नऽ ओतऽ आ बाहर मे सब सुनै छियै दोसर के बच्चा के दोसर ओते नहि रोखय छै
हँ
से भऽ जाए छै हमहु समान सब लेलौ हें व्रत में गेलौतऽ थाकि गेल भारी लगैया हम एते महग समान गोभी दै छलै सौ रुप अस्सी रुपए किलो
अच्छा
तऽ नहि लेलौ लेकिन ई छलै ने अहाँ लगलो गोभी ओ पनिये मे रहि गेले तऽ पूरा जे की कहू अथी जेना बेरबाद ए फुफरी जैना लागि गेलै एको रत्ती नहि निकल बरबाद भऽ गेल पैस
अच्छा
हु फेर भिन्डी लेलौ हँ फेर अहाँके कथी के आलू लेलो आम लेलौ इहेसब समान लेलौ चालीस रुपए किलो दैया तऽ गाँव जेना नै हर आम भेटैया नऽ तऽ अहाँ दशहरी वला भेटै छै।
चालीस रुपयै
हँ सौ के अढ़ाइ किलो
हमरा सबके अस्सी रुपए किलो छै मालदह सौ रुपए किलो
तऽ तऽ ओहो ताजा छै जेना आइके ऐत तऽ सौ रुपए किलो मालदह लेकिन और सब काल्हि परसू बला चालीस रुपये सौ के अड़हाई किलो
बुझियो आ हमरा सबके कहनो आम छै केहनो तऽ ओते महगा च अहाँ के सौ रुपया स निच्चा नै, कलकतिया सौ के डेढ़ किल्लो।
हूँ, अख्न बड महग छै, लगभग जे मतल थी छै, ऐ बेरका ओहो मँहगे खाय में नै बढ़ियाँ लगैछ।
नै ऐ बेेर आम कम छलै न, से नै दै छै आम के अथिेये कम छलै से अथी
जकरो अहाँके अथी छलै, छेनी मैर देलकैये, आ आहाँ जे क राखियौ मन में नै द, सैर जै छै तैया।
हम कहियो ओहो साल आम किन कऽ नै किनल्ये, तत्ते फरल रहे
हूँ।
त नै खेलियै, ओइ में ऐ बेेरा क नै फरलै।
नै ऐ बेर गाँव में तऽ सबके छलै लेकिन, वेहे छले, ऐ बेर पैन पड़ लग
रैयाम
हमरा सके सासुरो में नैहरो में छलै, लेकिन वेहे छलै अहाँके जहन खाय बला आम होइ छलै तऽ सैड़ जै छलै से काजक नै होइ छेनी मारल वला, जेना पत्थर-अत्थर नै मिर्गी पड़ी जै तैना।
हँ।
खुवा देने छल।
त अखन खाना बना कऽ एल छियै कि बनेबै?
नै कअलौं हिनका नाइट ड्यूटी छै तऽ खेनै-पिनै बना ले तैं एत्ते रैत भऽ गेलै ना, आठ बजे ओ जै छथिन, तकर वाद हम बौ ब-बुच्ची गेलियै मार्केट हमर बौआ हमरा संगे नै जै छै किएकि लिट लगा दै छियै ने हम तै दुआरे।
अच्छा।
अँ, बौआ पैघ छै हमर बुच्ची छोट छै, बौआ दस में पढ़ै छै, बुच्ची सात में पढ़है छै।
अच्छा।
बौआ छै हमर। पन्द्रह साल के, एकटा तेरह सालके।
ओत्ते पैघ नै ऐ अखैन।
हँ, एत्ते-टा रे मतलब एकटा ऐ बेर दसमा में गेलैये, बोर्ड छै ऐ बेर दसमा के।
हूँ।
आहाँ के-के साल भऽ गेल बियाह के?
इ तेसर साल ऐ।
दू- साल के बाद बौआ भेले नै?
हँ, दू साल के बाद।
अआँ शुरू से मधुवनी में रहै छियै कि एखन रहऽ लगलिये?
हँ अम शुरुए से, एम्हरे काज ज्यादा रहै छैन न मधुबनी में।
दबाइ छी, हुं
काम एम्हरे करै छथीन।
हूंन। तऽ ओतऽ से दिक्कत भऽ जैत हेतैन गाँव जै में ना? ऊँ।
बाबा राति के अहाँके राति भ जाइ छै ने लगन में।
हँ से तऽ राति कऽ कोनो पता नहि बारहो एक बाजि सकैये ने।
भोरो भऽ जाइ छै दू अढ़ाई तऽ आब एते दूर केना एना सम्भव नहि रहै छै।
उं। ठीक छै और हुनका छोटका दिअर के तखन कुमारे तखन हेतैत।
हँ छोटका कुमारे छथि, हेतैन बियाह गप तऽ चलै छैन।
ननैदो छथि।
तीनटा।
कुमारिेये छथि कि बियाह भऽ गेलनि।
बियाह भ गेलैन, तीनू के भऽ गेल छैन। हँ ऩनैद के बेटियो छनि बियाह करै बाली, पैघ छनि बेटा बेटी सब।
आ सब मतलब बहिने सब पैघ हेतै हिनकर अहाँके
हँ तीनू बहिन पैघ छनि तीनू भाइ सं। तीनू बहिन तगन हिनकर भायजी तखन ई।
बड़की दियादिनीके बौआ कय टा छनि?
एकटा छैन हुनको
अखैन एकेटा छैन आ बेटी की बेटा छैन?
हुनको इएह बेटिये छनि।
हं बेसी टाके नहि छैन कतेटाके हेतैन तैयो
दू अथी डेढ़ साल।
तऽ कमे दिन का बुझा
आगे पीछे हँ कमे दिनके भेल छै आगे पीछे।
ताहि दुआरे छोटे एखन छोटे छोटे बौआ सभ हेतै ने।
हँ दिल्ली।
ओ दिल्ली मे, आ गाँव में सब सासु आ ससुर
नहि सौ से टा।
ससुर नहि छथि।
ओहो दिल्लिए रहै छथिन, अखैन काम करै छथिन ने।
हँ एखन मतलब अहाँके साऊस हेतैथ नबे धोव
हँ।
खेनाइ पिनाइ बना लै छथि ने?
हँ खेनाइ पिनाइ सब बना लै छथि।
हं जहन अहाँके ससुर कमायते छथिन स हेथिन ने काम करै जोग छथिन तखन तऽ कमाइ छथिन।
हँ, आब तऽ सब कहै छैन छोड़ि दियौ।
हं लेकिन अहाँ त बुझै नहि छियै जा तक थोथी छै ता तक बैसल नहि ने मोन होइ छैन रही।
हूं। अच्छा तऽ अहाँ सब दुर्गा पूजामे गाम अबै छी कि नहि।
एखन नै, एखने गेल छलहुँ हैं हमर भायके बियाह भेल छलनि अप्रील मे। अखन बौआ सब पढ़ै छै ते छुट्टी नै न रहे छै, मई जून में छुट्टी रहै तऽ बिआह भेल छलै तऽ ओहिमे गेल छलहुँ हँ। फेर देखियौ जनवरी फरवरी मे हुनका दुरागमन हेतैन, हमरा सभके तऽ तेसरे कि सोझे साले होइ छै ने।
हुं
तऽ ताहि दुआरे तऽ सावन मे जाय पड़त फिर।
अच्छा
आ पहिलकी मधुश्रावणी हेतैन ओ रहैत छथिन दिल्लीए मे। बड लोग में अखन मम्मी लग स अनलखिन हं, फेर जेते मसरी में मधुश्रावणी पुर पूजय लए अपना मम्मी लग।
हाँ
से छै ने ओहो पढ़ाइए करै छथिन एखन आ पहिले टीचर इ प्राइवेट इसकुलमे नहि पढ़बै छथिन, तऽ जॉब करै छै। पढ़बै छलखिन।
हाँ
और सब कहियौ?
और सब ठीक छै।
हम तऽ कहलियै, हमरा बूते हेतै ने हुनका कहलियनि तऽ कहलखिन कि श्वेता के किया नै हैत, हम कहलीय एते गप कतऽ कान भैसे एते गप तऽ हमरा फूराय या नै। तऽ कहलखिन ऊएह गप्प केने रहब सेएह गप करब, हम कहलियै एकेटा गप करबै से हेतै? कहलखिन
ओना करै लगैत छै तऽ पता नहि चलैत छै कखन टैम बीत जाइ छै, लेकिन पहिले से अबूह बुझै छै ने कि एते बात हम केना करबै?
हाँ, हमू खोललिय तऽ हम हमरो होइ छले, जे कि केना पुरतै नहि पुरतै? से होयत रहे, आ कते कते आदमी नहियो न करै छै गप।
हँ सेहो भो जै छै ने आदमी देखियौ दुनिया मे सब रंग के छै केओ अपना प फायदा ना सोचै छै ओकरा बेसी पहिले भऽ जेतै हमरा बादमे हैत।
हाँ
से सोचै छै, सब रंग के इंसान नहि ने छै, दुनिया मे से नहि बुझै छियै?
हूं
आ को देखियौ होइ छै, दुनू तरफ न फायदा होइ छै। अहाँ जे बात करै छियै तऽ किछु अहूँके फायदा होइत छैथ न।
तखन के दुनूके होइत छै न।
हुं उं उएह सब फेर एक दूटा नम्बर आओर देने छलैथ। ओसभ कहलखिन पूरे ग पूरे गेला हमरे सबसँ ने खोललखिन। कतबो होेतै तऽ एते दुइए दिनमे थोड़े पुरि जाइत हैतै?
नहि दू दिनमे हमर सभके अहाँके चार दिनमे पुरले हे। काइल चारम दिन छलैय। आ देखियौ हुनका सब पर मान देखबै छै, हमरा पर देखेबिते नहि छै एक सए अस्सी मिनट?
ह आ काएले हुनका पुरले हन पूजा दीदी हम बात केलियै तहने पुरलनि बुझलियै हमी त ऽ हम बात केलनि तऽ प गेलाद एकल ओ हम फेर केलईअन तऽ बात केलखिन त कहै छै हम्म, बेर फेर बीस मिनट के बात कर अ तऽ फेर हुनक कॉल में देखै लगले एक सौ अस्सी मिनट।
हं हमरा मे देखेबते नै छै, पूजा ऐसे पहिले हमरे पूरा भेलै।
आ स्वेता से नयि पुछलिये एना किया होबब लगले।
नयि, नयि गेलियै।
हम्म पइन पड़े छै न तऽ बौउआ लक अ कत होइत हेत। फोने से पूइछ ले छियन।
हँ करबन, आब कैइले फोन करबन।
हम्म
आइ हुनको व्रत हेतन न सोमके
हँ हुनका गला फँइस म-म-म सेहो बाइज गेल छन।
अच्छा।
हम्म अ परसुऐ तरसुऐ मे भेल छलै नम्बर नयि कतु छले त कहलइयन देलै त फेर ओहे ई नम्बर देलथ पहिलू छलै अहां के नम्बर लेकिन फोन लगेलुं तऽ अहाँके, ओहिसँ पहिले भेजने छलखिन तऽ नहयि लागल।
कखनो के नयि लागैत रहै छै फोन पाइन ताइन पइड़ रहे छै।
त-त ला ब-ब हमरा ढ़ारे, दोबारा फेर पूजा दीदी देलथ अ ओहो रोतो देलेथ।
अच्छा।
हममा।